हेलो, हँ, आ‌वाज जाइए?
ह आबैया लेकिन बहुत कम अबैएा
ह एक
अच्छा आर कहियौ।
आबैय अखने बुझने छलिये
अबै तखन धीरे- धीरे आबै छै।
अच्छा सुइत रहल छलौं की?
नै- नै, नै सुतल छलौं।
उ
एगो जे सवार छै हमरा माथा पर।
किए।
एगो जे सवार छै हमरा माथा पर।
सवार।
नै ओकर फोन छलै।
अच्छा- अच्छा। हूं।
ओ अय रौदौ अय उगिऽ गेल आब।
हँ अहिना हो छै, तहन सऽ।
खुन पाइन होइ छै, पते नहि चलैत छै। ह तखन जे अहाँ कहै छलहुँ।
हँ।
हँ तखैन नै कहै छलहुँ जे दीदीसँ सब लग नहि बाजब। अहूं ह अहूं कतहु नै इ सब शेयर करब। ककरो नहि कहबै।
आब हम जतबो ककरो किछु कहैत छलियै, ओतबो कहनाइ छोड़ि देने छियै।
हँ इहो ने कहबै जे हमरा सबके एते बात ह एते बात होइया हमरा सबके की कि से किछु नहि बाजब। ह आ केकरो लग ने कहबै जे हमरा सबके एते बात ह त गलते सब नहि बुझै छियै।
हँ बहुत गलत तरीका के फैलाबे छै। जाहि टाइम अहाँ शुरू टाइम मे गेल रही, अहाँके बौआ रहै। हम बहुत किछु सुनने रहियै।
हँ- हँ।
बहुत हमरा एहेन-एहेन आदमी कहलक। जे टाइम बोआा अहाँके रहै पेट में, आ अहाँ चएल गेल रहियै ककड़ोल।
कपड़ोल हँ- हँ -हँ।
ओहिसभ टाइम में नहि अहाँ सबके घर में कनि- मनि अथी रहै। आहां जे हमरा कहने रही फोन पर सब रंग के बात। सब हमहु बहुत जगह सुनलिये जे शिवानी जाइ छै। अना एते बात होइ छलै तऽ भाइ शिवानी के एतेब काज छलै। फालतू गप करऽ के
अच्छा! ओ हमरे घर के लोक हेतै किछ- किछ बाहर बाजल। आर केओ नय एके आदमी हेत हथिन बाजल मांये, हेथिन ककरो- ककरो लग किछु बजने। तहि दुआरे भ सकये। अच्छा
त बउआ हमर खोंउजा गेलय। बौआ रे, कहल के कयो - कयो, आ बौआके जै कयो कह कहलके न, त बौआ खोंउजाये गेलय।
हं अच्छा। मतलब, बौआ के कहलकनि ये।
एहन बाजबला केओ कहय दय छै ने। और अहाँके जे भेटलेत देवर। ओ कनी बेसी एग्रेसिव मोड में छलैहत हे, कतौ- कतौ किछ बाजल छलै हमरा बारे में।
अच्छा, हं हुनका आदत छै उ बजने हेतय।
हं त। बौआ देखियौ बौओ हमर त अही ही खानदान के छै, ओ सुनलकय ने, त ओ खोंउजा गेलैय बहुत।
ओ कहलके, किये जेतय, नय जेतय।
हुं हुनके त सभटा आगि लगेल रहय छय। फेर उयेह अथी छै ने से। कहियो, सबटा हुनके आगि लगेल रहे छलनि, आ उऐह सब के चढ़ाबे छलखिन।
ऐहन- ऐहन बाजि, जय टाइम में छोट रहय ओ। जाहि टाइम ओ छोट रहय, एहन -एहन बात। बाजल छै, जे ओकरा शोभा नय देते, ओ बात बचनाइ, हमरा दुनू घर में झगड़ा सब भेल रहय, हमसब अलग- अलग भेल रहिये। तहि सभ टाइममे, बुजहु कते छोट रहल हेतै, ओ ओहि टाइम में। तहन ओ आंय नहि हमर घर जहिया अलग भेल रहय, हँ अही घर वाला आदमी।
आ हँ -हँ- हँ। अच्छा हँ। नहि ओ बजने हेता, हमरा हुनका पर पू हमरा हुनका पर पूरा विश्वास अय, जखन हम हुनकर कान स सुन ले छिय। आब बजे छथि, लेकिन उऐह बियाह होइते, सभटा घुसरि गेलनि न। हँ हमरा क एते कस्तन मे सब रखलखिन, हे ओतऽ नहि जेते ओतऽ नहि जेते। चौक प ऐना त मंदिरो, हमरा बौआ जहन न महीना के भैयो तीन साल के बा, तीन साल पर तऽ हम बौआ अत लेल ऐह, ओ जहन न महीना के भऽ गेलै बौआ तहन हम फर्स्ट बेर, दुर्गा मन्दिर गेल छिय। बौआ के लक, आ तैयो चल की भऽ गेलै, तुरन्त आयल छी किये जेब बाहर किया कतहु की कोनो भी घरे में, किछु काज के लेल हँ कोनो हम गेल नहि छी किये जेब लेकिन जते लोग हमरा कस्तन में, दबाव स रखल के घर के लोग लग आब देखियौ, आब राखिक देखियौ, कनि आ सबके घुसरल गै।
हुं, बिलकुल ओ होइते छै, देखियौ जेकरा पर छजै छै न, लोक ओकरे पर छजेलक। आह खना क सबनी।
हँ- हँ। तैँ आब हमहहुँ बाजै छियै ने आब हम हँ।
पिछला बेर एक दिन त अहाँ गेलियै मंदिर आ ताहि के बाद सब की के ल चाह। पता अई भाभी के लऽ कऽ अकेले चल जाथिन। आगा । भिर मे ना अष्टमी दिन के की केने है से पता अई। दशमी दिन ह दिनमे खूब हल्ला केलखिन एह सब तऽ यार भेलै हमरा नई। कहलक एना नहि तैयार हेतय कोनो हमरा जेकाँ छै साड़ी पहिरल। किया तऽ आनअ कहबे नहि केलियै जे हम सङ्गे जायब तऽ केनाकऽ लोक बुझतै हमरासके की पता विवाहीक पहिल बेर शादी भेल छै जे ओ खोइच भरथिन लोककेँ की पता छै जे ओ खोज भरथिन कि नहि भरथिन आ दोसर बात अहाँ कहबै ने नहि आबि कऽ जे हमहूँ जायब अहाँ तीन दिन से अकेले जा रहल छीयै पुतहु के लऽ क अकेल ओहि न कनिया ओ हुनका की करथिन से पता अई मन्दिरमे
की लै ओ। ओ पुतोहु के बड नीक न लागै छलै ओ सासो के नीक लागै छल तई दुआरे
जाक ठा गेलियै ई कतौ पंखा लगमेखे नहि बैसल ई भावी अलग से बैसल मुँह उघारने बैसल हम जेनाके ठाढ़ भेलिए न - त।
हँ
अखिले के बैसल छी एकाएक अजीब लागि गेल देख क। अ तऽ म हआ छथि दिन हमरा देखिय नेतऽ छोड़ देलैथ अकेले। पूरा म घाय नहिबै सल कह मतलब अगल बगल के लोक सब जहने हमरा संगे देखल स्वभाविक अहाँ हमरा संगे। अहाँकेँ चिन्हे जायत ने हम नहि रहब एक पोट ल नहि चिन्हत।
हूं आ किया की फोटो आइ काल्हि सबके फेसेबुक पर रहैत छै से बुझलियै।
हँ ओ तऽ रहते छै से चारूकात के जे टोल के लोक सब छलै या से सब। हुनकादिस्ताके टुकुर टुकुर अष्टमी दिन एहिना भऽ गेलै दिनमे। मुंह उघाइर लेलखिन कनी देर लै की चारूकात के लोक सब हिनका दिस टुकुर-टुकुर। देखतै तऽ कनि त कहीं दिन देखऽके सबकेु जिज्ञासा रहैत छै।
रहै छै हमरा केओ केओ कहलक ई बात देखिन। एको मे हमरो लोग चिन्हैया ने हमरा कहलक कियो कियो इ बात तऽ हमरा कोन जरूरी कहय के लेकिन हम ई मुकुल दीदी के वीडियो मे देख देखलहु हिनका हम ओ जे वीडियो डालने रहै तऽ ओहिमे देखलहुं हम मुँह तू एकदम उघाड़ने तऽ एलहुँ तऽ माँ कहलखिन ए श्रया के मैय छलै। कते मुंह झपने। मुकुल कहलके विडियो में हई उघारू मुंह कथी छै लोग झाँपते आँखि सब
हँ श्रेया के मैया पहिलो एनाहे उचारने फीरथीन। छलेा आब ओतबा झाँप लगलेएा पहिल तऽक मुंह झाँं नहि अबे छलेया। ओ आबतेीे बुझल पे जेटाइ अह रहि आयल तऽ दसो दिन ता। साँझा आा अहाँ जहन नै गेलिए तई के बाद ओ छोर देलके गेनाई-
अच्छा के।
श्रया के मेअ।
ह आब नहि जाइ छथिन न बुझाया न।
आब दसो दिन नै जाइ छै तीनयै दिन जाइ छै।
अच्छा हम तऽ ए बेेर की कहै छै, उम्म एहयै बेर एक बेर एक दिन एहि पर गेलौ देखबे केलौ आ बौआ हें रे बा आ की कहै छै बौआ जहिया रहै हमरा भेल मतलब रहे नौ-दस महीना के भऽ गेल तहू बेर हम एक दिन ऐता गेलियै ओय के बाद हम ककरो लिए अपन चैल गेलौ। आ ओयके बाद जहन हम ककरोल चलिये तऽ हमरा पता लागल दीपा एतय से साँझ के मां दीपा के ल क दिल्ली जाइ छलखिन।
आ डेली संगे कम से कम ग्रुप मे जते थिन नै। जे चल भाय कनि हुनका अथी हौते
आ नै इहे चीज हम कहलियै जे मतलब एलौ यै गाम तऽ पञ्चमी दिन स सायद ई चीज हम अहूँ के कहने छलौ जे हम जायब पञ्चमी दिनसँ चलब शायद ज कहने रहो की तै पर बड़की चाची कहबो केलखिन हां यै कनिया सब ऐलै यै ल जाउ नै भै तऽ गेलिए पञ्चमी से पञ्चमी दिन दू दिन कनि एतो चल जायब। से की कहलखिन मां नै से की कहै छै ऐ किया एखने से जेबै त एक दिन जायब। नै जाके छै, कनिया-मनिया छीयै की कथी छी, एक दिन हम बस एत्ता से गेलियै। ओय के प्रातो हम एत्ता रहियै।
हां अहाँ नै गेलियै, ओयके बाद अहाँ चैल गेलियै त सप्त, खष्ठी, सप्तमी अस्ट मी गेल रहै तै नवीं दिना तऽ पाइने पड़य लागलै त गेल रहै तऽ ओ भाभी मतलब से हमरा सब संगे ल के नै जाथिन हुनका अकेले ल के जा
हां हां निक हुनका सबके अकेले नीक
स आदमी रहबै, सब आदमी संगे जेबै आ सब अंगना अलग-अलग छै, स्वभाविक छै जे सबके अलग-अलग तरीका से हेबे करतै, तैयारो हेतै त सबके पाँच मिनट दस मिनट आगाँ पीछा हेबे करतै, आब ओय लए की करतै
लागे छै ओ अकेले में कखनो नै नीक लागे छै।
जेबै तऽ सबके दीप लेसे के अथी अलग-अलग छै, ओयमे सबसँ बेसी त हमरा रहय यै लेसा में हमरा कनि टाइम लगबै करत, हमरा कीयो एगो-दूगो संगी साथी भेट कियाकि कियो भेट जायत दू मिनट हमरा टाइम लगबे करत, आब हम ओते तैयार भ ओता गेलहो हें त पांच मिनट टाइमो नै देबै हम भागल-भागल जायब आ भागल-भागल चैल ऐब से केना के हमरा सबके हैत।
हां-हां हिनका वैह आदत छै नै भागल-भागल गेलों ल क एलों आ दीपो के नीक लागे छले गेलौं भागल-भागल एलौं, हमरा एक दू आदमी कहलक की हे से गै तोहर दियादनी ओन्हते मुँह-तुंह उघारने छलौ आ देखलो नै-नै स्वता नै कहलक सोना सब कहने छले। सोना कहने रहे हां-हां एक एकटा शिवानी छै उम्हर के ओहो हमरा कहने छले कियाकि ओ सब देखैत रहे छले नै उम्हर सब पर लगबै-तगबै फोटो छै त चिन्है छियै, कहलक तोहर दियादनी के एनाहिते देखलियै एगो मुँह उघारने सउसो के तोहर देखलियौ हूनको अपन अथी की कहे छै साँझ बत्ती दै छल। हां से डेली आबै छथुन अ कहलियै हां जाइत हेथीन डेली। लेकिन ई सब हमरा नै कहलैथ जे हम दीपो नै हमरा कहलै जे हम गेलौ रहे दीप पा कहलीए जे बस अष्टमीए दिन गेलो तै पर सुनियौ नै तै पर हम की कहलियै अथी की कहै छै हम कहलियै रैकोे के आदमी हमरा चिन्हबे करै छै आइ से नै
चिकल
जमाना से रहे रहिका में। के आदमी चिन्है छै, के कत कखन जाय छै, हमरा पता ओहो की मंदिर वाला बात हमरा पता चलिए जाय छै।
उं हुं।
तऽ तहि पर कहलक उ एक दिना हमरा माँ के कहने छै लऽ गेल छै राति, ओहो अकेले ल गेल रहे। एक दिना हम गेल रही।
हँ तऽ ओहि दुआरे तइं हम नहि हमहूं। जेनि कालहि अहाँ जे उपास के लिए सोमदिन काल्हिखेना तऽ हम कल्हिखिना नऽ मुकुल दी हमरा बजबै छलै, कि हम कते दिनसँ नहि गेल छलियै, हम चलि जायब आने- आने त गेलियै। पतायै मुकुल दी की केलकैया हे।
कि?
एहन ग भाभी हे बहुत पागल इन्सान छै, ये भाभी एहेन मतलब हमरा शरम आबैये सोचि कऽ।
कि केलखिन यै?
कथि आवाजे नै अबैया।
की केलखिन हे, कथी केलखिन हे।
पहिले हमरा कहलक कि जे काल्हिखना जे अथी। से पूजो नहि केलकै उपास हमर कनियांके केना छुटि गेलै, पूजा के मन खराब छलै, तऽ हम इहो नहि कहलियै हँ हमरा बुझल रहै हम कहलै किया कहिये हमरा कोन काजे नै कहबे।
नै-नै निके केलहु।
ह हम कहलिये हम फालतू काज नै करै छी, हम नै हम कहलिये है भऽ जाइ छै, भऽ गेल छुटि गेल हेते भऽ गेले।
अच्छा!
ई जेका एहि ऐप पर, जे कोऑर्डिनेटर छै ने
हू -हूं -हूं।
तऽ हम बात करै छियै हन हमरा इच्छा नम्बर देलक, हम ओदम ऑफिशियली नीकसँ बात केने छियै। कोनो बेसी एज के नहि छै, हमरा से दूये -तीन साल पैघ हेतै ओ शादीशुदा नै छै, तऽ मतलब हम-हमरा खुद ने बात करै में आकवाड लागल हम कहलिये केना बात करबे गे, आ तऽ की भऽ गेलै की ने को बात नहि छै बहुत सीधा आदमी छथिन। कोनो दिक्कत हेतो त कनि आकवाड नै लगे छै, आहा एकाएक ककरो मत लब मैसेज कऽ के बात करबै, लेकिन आब की करबै